हँ कहू की हाल चाल छै यौ हँ सब ठीक छै हमरो सब ठीक छै हँ तबियत ठीक अइ चलि रहल छै कहुना हम सब योजना नहि बने
सब भोजन ओजन भए गेल की अहाँ तब सब चिकी चा लेलक
छै अहाँ की करलहुँ एखन
एखन तऽ एकटू टेस्ट द दे रहलियै यऽ टेस्ट एखने खतम भेल बैसल छी
अच्छा
खराब टेस्ट भऽ गेल अगला टेस्ट पर नीक छलै ई टेस्ट खराब भऽ गेल
अच्छा अच्छा तब की सब योजना बनि रहलैएऽ कोइ लक्ष्य निर्धारण भेलैए
निर्धारण तऽ केले छियै अखन जे नौकरी पेलियो यऽ
हँ
उ सँ अक ओखन काज करबै किछो अनुभव लेबै आओर आओर बेहतर योज आर बेहतर लक्ष्य ले कऽ आगल चलल छियै अपन सर्वश्रेष्ठ देबै आ आगे चल चलबै हेलो
आ कहैया जे हमरा सफलता भेटयके चाही से केना हेते सफलता भेटय लेल तऽ अहाँके पहिले एगो निर्धारण होनाइ तऽ जरूरी छै जे अहाँ कोन काज करब नहि
हँ ने खूब जरूरी छै सबसँ सब सबप्रथम चीज उएह छै
हँ बात छै जे कोशिश कऽ रहलहु हन कि हम अ मास्टर बनब आ खेल ललहुँ हन क्रिकेट तऽ ई तऽ नय नऽ छै बात भाय लक्ष्य निर्धारण लेल तऽ अहाँ के जे जै चीज कऽ अहाँ लऽ कऽ चलल छीयै ओकरे अहाँके पूरा करबाक कऽ ये नऽ
हँ जे हमर लक्ष्य छै ओकरे पीछे तऽ किछुक का काज करऽ पड़तै आ कोनो क - क कतनो नीक काज छै किन्तु ओ लक्ष्य नय छै हम्मर काज करबै तऽ कोनो लाभ तऽ हेतै नै
नय नय ओकरा लेल लक्ष्य निर्धारण बहुत जरूरी छै ओयपर एकदम प लगातार निरन्तरता ओकर बहुत जरूरी छै
निरन्तर ओयपर प्रयास लगल रहऽकऽ चाही
हमरा लगै छै जे प्रत्येक मनुष्य जे छै सबकऽ लक्ष्य अलग अलग होइ छै कोनो डॉक्टर बन चाहै छै कोनो शिक्षक कोनो सिपाही तऽ कोनो व्यापार करय चाहैत छी सभहिके अप्पन स अपन अलग अलग होइ छै लेकिन एक बात सबमे एक जे जेकर छै जे से छै मेहनत मेहनत बिना कोनो सपना पूरा नय होइ छै
पहिले तऽ पढ़ाइ कयलौं अपन पूरा तऽ ओकरा पढ़ाइ केलाके बाद बी एड करनाइ जरूरी छलै तऽ ओहो केलौं
हूं हूं
से अप्पन टीचर बनै छै लोक शिक्षक बनै छै तऽ ई तऽ निर्धारण भऽ गेल कि हमरा शिक्षक बनय के अइ आ करब हम दोसर काज से तऽ उचित नहि होइ छै नहि हँ आ सबसे बड़का छै समय प्रबन्धन समय प्रबन्धन बहुत जरूरी छै एयमे मेहनत समय प्रबन्धन आ इहो छै आ किछ तऽ लोकके भाग्यो साथ दै छै तऽ ओयपर लोकके कर्म प्रभावी होइ छै भाग्य अगर साथ दै छै तहन कर् कर्मो पर प्रभावित होइ छै लेकिन कर्म तऽ सर्वप्रथम छै भाइ लक्ष्य प्राप्तिकऽ लेल तऽ अहाँके कर्म सर्वप्रथम छै हँ ई तऽ छै
जखन हम जखन हम कोनो सफल मानुष्यके अ मनुष्यके देखै छियै तब हम सोचै छी जे हुनका सफलता के पी पाछा बहुत संघर्ष रहल कोनो मानव एक रातमे सफल हो छैय सबके जीवनमे कठिन समय अबय छैय फरक एतबे रहय छैय जे कोनो हिम्मत हारै छै आ कोनो संघर्ष करैत चलै छैय
हँ तऽ संघर्ष जे करैत छै तकरा सफलता जरूर भेटै छैय
हूँ
अ सफलता भेटै जे भेटै छै तऽ लोककेँ ई जरूर गर्व महसूस होइ छै जे हम जे लक्ष्य निर्धारण केयलौं ओयपर हमरा आइ ई सफलता भेटल एय
आ हुनका निर्धारण केला से लक्ष्य निर्धारण केला से इहो एगो उ फायदा होइ छै जे हुनकर माता पिता थोड़े क अय संन्तुष्ट रहै छथिन कि हम्मर बच्चा ई काज पर डिगल छइथ हुनका ई हाॅं अडिग छथिन तऽ हुनका ई काज कऽ रहलखिन हेँ हुनका इएह काजमे ओ रहथिन से हुनका रहै छनि निश्चिन्तता कि चलऽ भाइ हमर एक बच्चा अइ से ई आइ डॉक्टर बनत इन्जीनियर बनत एकर लक्ष्य छै तऽ ई बनतै ठीक तऽ ओहि अनुसार ओ ओकरा प्रयासोमे रहै छथिन जे ओकर सभ तरहसँ ओकर मेहनत कऽ बढ़िआँ फल हुए तऽ हुनका सफल बनाबयके रहै छै भाग्य रहै छै सभ साथ साथ रहै छै तखने सबकिछ प्रभावी होइ छै
आर एगो चीज छै जे जेना ई तऽ भऽ गेल हमर जे काज जे काज कऽ क जे लक्ष्य के पूरा कऽ के हम पाई कमाायब किंतु आर जे पइए कमाना एकटा लक्ष्य नहि छै हमर बात व्यवहार की हमर सोच है किी हम बाजै छी किी हमर अपन सिद्धान्त है इहो सभके एगो लक्ष्य निर्धारित होयके चाही कि हम हम आगे केना सड़क पर केना चलब सड़क नियम फॉलो करब नियम जे बनल रहै छै ओकरा ओकर ओकर अनुसार चलब बड़ जे हमर से बर रहतै हुनका के केना आदर करब जे छोट छै हुनका केना लाड करब
हू हँ ई तऽ भविष्यके व्यावहारिकता पर भेलै जे भविष्यमे हम किनका संगे केना व्यवहार राखब इहो सब छै लक्ष्य ई ओहो सब लक्ष्य निर्धारण बहुत जरूरी छै आओरो छै जे घरके जे किछु महिला छथिन हुनका भी विकास के भी लक्ष्य निर्धारण होबाक कऽ चाही हुनका ई नहि लागे जे हमरा यहा तऽ दवा केऽ राखल जा रहल हइ तैँ एकरा सबके लेल भी प्रयास करबाक चाही
करबयके चाही जे जेना जे जे महिला आके आजके आब जे महिला छथिन हुनका सबके तऽ दिक्कत नेइ है किन्तु अहाँ सबके समय मऽ जे महिला रहन नाइन्टीज हिनकर पहिलेके जन्म हुनकासभके एखन जे कुछ बीस तीस बीस बीस तीस बरस जीवन जे छनि उ बढ़िया से होय के चाही ओ तो नीक सऽ नीक होय कऽ चाही
हँ तऽ पहिले एतेक निर्धारित नहि कयल जाइत रहै जे हम ई करब ओ करब कआएकि लड़कीके ओतेक नहि आगे बढ़ायल जाइ छलैए तऽ हुनका सबके ओतेक निर्धारण करऽके मौ मोका नहि भेटैत छलनि हँ तऽ आब ज जेकि ज्यों ज्योँ दुनिआ बदललैएँ तैँ तऽ ई निर्धारण लड़कियोसभ करय लगलखिन हेँ जे हमरा पायलट बनऽके अइ हमरा नर्स बनऽके अइ कि हमरा डॉक्टर बनऽके अइ तऽ ओ भी ई तरहसँ तैयारी करै छथिन जे हमरा निर्धारित कऽ लेलनि कोइ लक्ष्य आ ओहिपर उ चललनि चललाके बाद तऽ सफलता तऽ फेर भेटबे करै छनि हुनको सभके
रहै छैब बड नीक कऽ रहल छथिन ओहो सब आब जे चलै छै
हँ आब तऽ बहुत विकास भेलै नऽ
खूब बहुत विकास भऽ गेलैए सभ नीक कऽ रहल छैन हम इहो चाहै छी जे हमरा जीवन संन्तुलित रहय इहो इहो एकठो लक्ष्य भय कऽ चाही कि हम पाइए कमा रहली हय तऽ हमरा सबके परिवार लेल समय नेय हऽ
हँ
इहो जीवन एगो संन्तुलित रहयके छैाही केवल काम नऽ बल्कि परिवार स्वास्थ्य समाज सबके समय देबऽ के चाही यदि मानू केवल केवल धन कमा पाछे लगल रहै तऽ जीवनक जीवनके असल सुख नहि मिलतै
नहि नहि सब चीज जरूरी छै स्गे स्गे ई सब भी जरूरी छै लक्ष्य तऽ अहाँ निर्धारण कऽ लेलियै एहिमे कठिनाई भेल अहाँकेँ रुक आब तो पैदा होइ छै कखनो कखनो तऽ ओकरा लोग अपना समझदारी से ओकरा पूरा केलक समस्या केँ समाधान कयेलक ई तऽ छैहे
अहाँकेँ साथ हमर एगो गप्प भऽगल रहय है धैर्य पर धैर्य कितना जरुरी है हम अपने निजी अनुभव से बतबै छी आज आज केँ जे युवा छथिन जल्दबाजीमे जल्दबाजीमे निर्णय रहैत छथिन हमरा लगै छै जे कोनोहो निर्णय सोच विचार कऽ लेबय कऽ चाही धैर्य रखल बहुत जरूरी छै जल्दबाजीमे लेल निर्णय पछतावा पच्चा पछतावा दे छै
हँ लक्ष्य निर्धारणमे अहाँकेँ हड़बड़ नै हुअ कऽ चाही हड़बड़ी केलियै यहाँ तऽ अहाँकेँ अपन लक्ष्य सही नहि भेट सकैए अच्छ मे ओइमे किछ नै किछ गड़बड़ी भऽ जाइ छै
हूँ
इहै सब बात छै जेकि
आर एकटो चीज छै जे आ हमर से जे अनुभवी लोक छथिन हुनका से
हुनका से लेब केँ चाही अनुभव हुनकर ई चीज मे की अनुभव है
हँ हँ ई भी बहुत जरूरी छै जेकि आब जे हमर सब बुजुर्ग आदमी छथिन हुनका से तऽ जरूर अनुभव लेब कऽचाही कि हुनका जे लक्ष्य निर्धारण केलखिन हुनका केना भेटलैन नै भेटलैन ई सब केँ प्रयास जरूर कर कऽ चाही पुछबय कऽ चाही हुनको स कि हुनका जे जे कठिनाइ महसूस भेलैन ओरमे जे हुनका कठिनाइ आइलैन ओहिसभ कठिनाइ हमरा नै हुए एइ लए हुनकर अनुभव भी बहुत काज करे छै
ओहोमे संन्तुलन बेसी नै जाइ अछि पुरो हुनका एकदम अहाँ नै करियौ कि एकदम अहाँ अपन सोचसँ चलियौ हुनकर अनुभव लिऔ सोच विचार लियौ आ एना नहि कि उएह जे कहै छैन उएह करियौ समय ब
हँ हँ किया जे समय जे बदलै यऽ समय बदलेयै तऽ बहुत तकनीक भी बिकसित भेलैय जे केँ जे कि हुनकामे जे रुकावट भेलैन से हमरामे नहि छै जेनाकि हुनका समयमे यातायातके एते नै रहै साधन तऽ हुनका सभ केँ बड़ा कठिनाइ होइ छ्लैन है कतै जाय आबयमे तऽ से तऽ हमरासभके नहि छै हमसभ तऽ आब कतै जा सकै छियै हमरा सभ केँ ई समस्या नहि छै बहुत संचार केँ भी भेलै या जेकि संचार पर हम सब अ कतै ककरो से कखनो बा बात कऽ सकै छियै कोनो कोनो चि चिट्ठी पत्र जे होय छै से हम सब मंगवा सके छै आइ में जेवा केँ नै पड़ै छै तऽ ई लक्ष्य निर्धारण मे बहुत हमरा सब केँ मददगार होइ छै
एछै अन्तमे हम एतबे कहब जे भविष्य के जे लक्ष्य केवल जे हमसब सपना देखै छियै कते सप सपना देखै छियै इ करब ओ करब, एत सपना नहि छै सिर्फ बल्कि रोज रोज कयल गेल छोटा छोटा प्रयास जे छै ओकर परिणाम होइ छै, जेकर मनमे दृढ़ संकल्प इमानदारी आ गेलै लगातार परिश्रम करैत चलै ओ निश्चित रूपसे सफलता प्राप्त करै छै।
जरुर जरुर इ तऽ बात छैहे। इ सब नि निरन्तरता जे करै छै निरन्तर प्रयास करै छै ओकरा सफलता जरुर भेटै छै।
निरन्तर पास प्रयाससे ही सफलता भेटैत छै आ
और, और की छै समयके भी व्यवस्था होके चाही प्रबंधन होय बाय कऽ चाही, समय प्रबंधन बहुत जरूरी छै इ सब